हलो हलो हाँ जी नमस्कार
आहाँ आइ हम गाम गेलियै आइ हम गाम कऽ जीवन पर चर्चा करय चाहैत छी हमरा लागे छै जे गामक जीवन सादगी प्रैक्टिस न हो छै हेलो बोलो
हलो
हाँ बोलो
हाँ बिलकुल सही कहलियै गाँव केवल रहबाक स्थान नहि बल्कि सांस्कृतिक परम्परा आ सामूहिक जीवन एक सुन्दर उदाहरण होइतइत छै
कली भोर में हम खेत दिस घूमय गेल चलू ठंडा हवा हरियर खेत पक्षी सबक आवाज सुनी के मन बहुत प्रसन्न भइ गेल
बिलकुल प्राकृतिक एहन सुन्दर दृश्य
शहर में बहुत कठिनाइ सँ देखभाल लेल भेटैत छैथ
हमरा लगे छै जे गाँवक लोक सब प्रकृतिक बहुत सुन्दर नजदीक रहै छथि जाहि कारण हुनकर जीवन अधिक सतुलित लगे छै
सही कहलिए खेती पशुपालन आ प्रकृतिक सँ जुड़ल काज लोकसब के धरती सँ जोड़ि कऽ रखैत छै
ह सच कहू तऽ गाँव में लोक सब एक दोसर के बहुत नीक से जानै छथिन आ शु दुख मे साथ दै छथि आ एहिस
हँ एहि सामूहिक भावना गाँवक सबसे पैघ विशेषता सब मे एक छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जखन कोनो परिवारमे खुशीक अवसर आबैत छै तखन पूरा गाम उत्सव जेका मानैत छै
बिलकुल विवाह पर्व त्यौहार आ अन्य आयोजन सभमे पूरा समुदाय सह भागी बनत छै
हमरा लागैत छै जे गामक बच्चा सब प्राकृतिक बीच खेलैत कुदैत अपन बचपन बिताबैत छथि
सही बात खुला मैदान नदी बगीचा आ खेत बच्चासभक प्राकृतिक खेलक मैदान बनि जाइत छै
सच कहूं त साँझक समय गामक वातावरण बहुत मनमोहक लागैत छै हँ लोक सब अपन काज समाप्त कै के घुरैत छथि आ चारुकात एक शांत वातावरण बनि जाएत छै
कल्हे हम एक बुजुर्गसँ गप करैत छलहु ओ कतेक छ छलाह जे पहिने गामक जीवन औरा सरल छल
बिलकुल समय बदलै छै मुदाक गावक मूल भावना एकनो बहुत हद तक जीवित छै
हमरा लागत छै जे गाँवक मनुष्य जीवनके संतोष आ सादगी महत्व सी बात छै
सही कहलियै बहुत कम साधन मे सेहो खुश रहनाइ एक महत्वपूर्ण सीख छै
सच कहूं शहरक भागदौड़ भरा जीवनक तुलनामे गांवक जीवन बहुत शान्त प्रतीत होइत छै
हँ एहि कारण बहुत लोक छुट्टीके समय गाँव जाय पसन्द करैत छथि
कल्हि हम एक विचार पढ़लू गाँंव धरतीक हृदय होयइत छै जतय प्राकृति आ मानव एक संग साँस लैत छथि
ई विचार बहुत सुन्दर छै वास्तवमे गाँव प्राकृतिक अ सांस्कृतिक दुनूक संगम होइत छै
हमरा विश्वास छै जे गामक विकास बहुत जरूरी छै मुदा ओकर सादगी आ सांस्कृतिक पहचान सेहो सुरक्षित रहबाक चाही
बिल्कुल आधुनिक सुविधा आ पारम्परिक मूल्य दुनूक सन्तुलन से गामक भविष्य और उज्ज्वल बनि सकैत छै
सही कहलियै गाँंवक जीवन वास्तव में अपनापन सादगी आ प्राकृतिक सुं सुन्दरता एक अशुद्ध उदाहरण छै
बिलकुल गामक जीवन पर जतेक चर्चा कयल जायत ओते कम लगै छै कियाकि एहि मे अनुभव आ भावना क बहुत गहराई छै
हँ कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे गाँवक भोरक दृश्य जीवन सबसे सुन्दर दृश्य सब मे एक होइत छै
सही कलियए सूर्य उदय होय से पहिनेे जखन चारु कात हल्का उजाला फलैत छै आ पक्षी सब चहचहावट लागै छै तखन वातावरण बहुत मनमोहक भए जाइत छै
सच कहूँ ओहि समय टााँंगा हवा प्राकृतिक शुद्धता मनके एक अलग प्रकार शान्ति प्रदान करैत छै
बिल्कुल एहन अनुभव शहरक व्यस्त वातावरणमे बहुत कम भेटैत छै
कनि हम खेतक कातसँ गुजरे रहल छलहु तऽ जतय किसानसभ अपना काजमे व्यस्त छलए हा
हँ किसानक मेहनत वास्तवमे प्रशंसनीय होइ छै किआाकि हुनकर परिश्रम से पूरा समाजक भोजन व्यवस्थता चलै छै
हमरा लागत छै जे गाँवक लोकसभ लोकसभ मेहनत आ धैर्य्यक वास्तविक उदाहरण होइत छथि
सही बात प्रकृतिक चुनौते बावजूद ओ लोग निरन्तर काज करैत रहैत छथि
सच कहू गामक पर्व त्योहार सबक अलग ही आनन्द होइ छै
बिलकुल ओहि समय पूरा भए जाइ छै
कहल्लहि हम सोचैत छलहु जे गाँवमे सामाजिक सम्बन्ध शहरक तुलनामे अधिक मजबूत होइत छै
हँ किया की लोक सब एक दोसर जीवक से जुड़ि रहल छथि आ परस्पर सहयोग करैत छथिन
हमरा लागत छै जे बच्चासभ लेल गाम बहुत नीक वातावरण प्रदान करैत छै
सही कलिहयै प्राकृतिक खुलासा न सामाजिक जुड़ाव बच्चा सबक विकाश लेलील लाभदायक हो छै
सच कहू तऽ गामक बुजुर्गसभ लोक बहुत अनुभव आ ज्ञान हो छै
बिल्कुल हुनकर जीवनक सीख आ अनुभव युवा पीढ़ी लेल बहुत मूल्यवान होइत छै
काल्हि हम एक बुजुर्ग कथा सुनि रहल छलहु जकरसँ बहुत प्रेरणा भेटल
एहि तऽ गामक विशेषता छै जतय ज्ञान केवल पुस्तकसँ नहि बल्कि जीवनक अ अनुभव सि सेहो भैटैत छै
हमरा लागत छै जे गामक संस्कृति आओर परम्पराके सुरक्षित रखनाइ बहुत जरूरी छै
हँ किआकि ओहिमे समाजक इतिहास पहचान आ मूल्य समाहित रहैत छै
हँ यकि ओहिमे समाज इतिहास पहचान आमूल्य समाहित रहैत छै
सच कहू तऽ आधुनिकता जरूरी छै मुदाब ज जड़ी से जुड़ल रहना सेव ओतने महत्वपूर्ण छै
बिलकुल विकासक आर्थ अपन पहचान जोड़नाइ नहि बल्कि ओकरा सङ्ग आग गाँ बढ़ेनाइ होइत छै
हमरा विश्वास छै जे गाँंवक विकास आ शिक्षा बढ़ला से भविष्य आओर उज्जवल बढ़
सही कहलीअई शिक्षित जागरूक आ विकसित गांव पूरा देशक प्रगति मजबूत आधार बनि सकैत छैइ
गाँंव जीवनक एक आओर सुन्दर पक्ष ई छैइ जे एतय लोक सब बीच अपना पर आविष् विश्वास बहुत गहरा होइ छैइ
बिलकुल जखन कोनो परिवारपर संकट आबैत छैइ तखन पूरा गाम ओकर सहायता लेल तैआर जाइत छैइ
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे शहरमे कतेको लोक पड़ोसी के नहि चिन्हैत छथिन मुदा गाम ग में लगभग प्रत्येक व्यक्ति एक दोसर के जनैत छैइ
सही कहलियै एहि कारण गाम में सामाजिक सम्बन्ध बहुत मजबूत आ जीवित रहत छैइ
सच कहू त जखन कोनो विवाह या शुभ अवसर होइत छैइ तखन पूरा गाम उत्सवक वातावरण में डूबि जाइत छैइ
ह लोक सब अपन अपन काज छोड़ि के योजना में सहयोग कर छथि जे सामूहिक भावना के सुन्दर उदाहरण छैइ
हमरा लगैत छैइ जे गामक जीवन से सही छैइ
बिलकुल एतय लोकसब केवल अपन लेल नहि बल्कि समाज लेल सेहो सोचैत छथिन
काल्हि हम पोखरिक कात बैसल छलौं आ सोचैत छलुं जे प्रकृतिक एहन सुन्दर दृश्य मन के बहुत शान्ति देैत छैइ ह
सही बात स्वच्छ हवा हरियाली वातावरण प्राकृतिक सुन्दरता मानसिक स्वास्थ्य लेल बहुत लाभदायक होइ छैइ
सच कहू तऽ बरसातक मौसम में गामक सुन्दरता और बढ़ि जाइ छैइ
चारु कात हरियाली छा जाइत छैइ आ खेत अब नवजीवन से भरल देखाइ पड़ैत छैइ
हमरा लगैत छैइ जे खेती केवल पेशा नई बल्कि गामक जीवन शैलीक महत्वपूर्ण हिस्सा छैइ
बिलकुल खेती गाँवक अर्थव्यवस्था आ संस्कृतिक आधार मानल जाइत छैइ
कल्हि हम एक किसान से गप्प करैत छलूं ओ के छला जे खेती धैर्य मेहनत आ प्रकर्तिक पर विश्वास सिखाबत छैइ
कहबी छैइ किसान वास्तव में धरती सँ जीवन उत्पन्न करब महान काज करैत छथिन
सच कहू तऽ गामक बच्चा सब प्रकृतिक बीच बहुत किछु स्वाभाविक रूप से सिख खि लैइतछति
सही कहलिअइ पशु पक्षी खेत नदी आ मौसमसँ हुनका व्य व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होइत छैइ
हमरा लगैइ छैइ जे भविष्य में गाममे आधुनिक सुविधा बढ़बाके चाही मुदा प्राकृतिक संन्तुलन सेहो बनल रहबाक चाही
बिलकुल विकास आ पर्यावरणक बीच संन्तुलन बनाय बहुत जरूरीइ छै
कली हममे एक विचार पढ़ लू गाम केवल एक स्थान नहि बल्कि जीवन जीवावेक तरीका छै
ई विचार बहुत सुन्दर छै गामक जीवनमे सादगी अपनापन असन्तोष भावना विशेष रूपसँ देखल जाइत छै
हमरा विश्वास छै जे गामक संस्कृति आ मूल सब भविष्यक पीढ़ी लेल सेहो प्रेम अपना स्रोत बनल रहत
बिलकुल जँ हम अपन गाम संस्कृति आ परम्पराके सहेजके करब विकास सङ्ग सङ्ग अपन पहचान सँ सुरक्षित रहत
सही क दियौ